की हाल समाचार छै यौ।
ठीके यए।
हां आओर सब बताबू। गर्मी केहन यए ओन्ने। बहुत यऽ अच्छा अहुँ छी कार्य ऐप पे यौ। कार्य ऐप तर अहूँ छी।
छियै ने बड़ा बढ़ियां।
हँ अच्छा काज करैए मगर चलू जे। लोक के जे छै की एकटा एक्स्ट्रा इनकम करय खातिर।
हँ इनकमो आ गप्पो सप्प जे होइ छै तऽ बड़ा। बढ़ियां अवाज तवाज सब नीक सँ आबैए।
हँ अच्छा चीज करलक।
हँ
रेहे तब जे भी एप्स बनेलक लेकिन बहुत अच्छा चीज सोचिकऽ बनेलक कि हँ चलू
हूँ
हूँ
मध्यम वर्गीय आदमीके दू टका आइबो जाइ छै
हँ यौ मानि के चलू जे कि दू पैसा कहीं से अर्निंग भी भए जाइया हम्मे अहाँ बातो कर लै छी अहाँ कहाँं छीये हम्मे कहाँ छिये ऐं दोस्ती भी भए जाइ छै कत्ते नीक लागैया बात करके कि चलू सु कोन अहाँ के स इधरका समाद हमरा मिलै ये हमरा एने के समाद हम बत बै छी अहाँके केत्त नीक लागैये
हँ ई तऽ सही बात छै
हँ बहुत अच्छा चीज छै अर्निंग तऽ अलग पार्टस भए गेलै लेकिन बातो करनाइ बड़ा अच्छा चीज लागै छै हँ ओर सब बताबू घुमयके जाय आओर कि छै कि नहि गर्मी छुट्टीमे
देखियौ की गर्मी छुट्टी जे यौ धूप एत्ते छै ने हालत खराब रहै छै
गाम उम जाइ छियै कि नै आम उम खााय खातिर आम उम तऽ अभी गाम मे पुरा एकदम होत
हूँ देखियौ न गाम अयबै अभी पच्चीस तारीख के बाद ने एबै गाम
अ हँ पच्चीस तारीख तक हमरा लागैए कि कनिटा बारिशो आओर के मानसून कर जँ आबि जाय तऽ
हूँ
यौ एतना ने गर्मी छै ने एकदम हालत खराब भए जाइये ई गर्मी मे बड़ा मुश्किल भए गेल ये एकदम हमरा आर के छी मार्केटिंग लाइन के आदमी आरो दिक्कत कि सुबह से जे छै कि नौ बजे से लैके धुप मे भइर मारकेट जाइये बउखनाइ एकदम भेजाइये की की प्यास से एकदम गला सुखैत यै मन करैया कि एकदम पानी पीते रहौं पीते रहौं पीते रहौं खाना खाइ कि नहि पानी पीते रहु बुझलियै
हो बहुते हालत खराब छै यौ की कहू गरमी साइड उतर जेना एने उने बहुत तब भए गेल छै
अहाँँ आरके भी अँाँ अहाँँ आरके बहुत परेशानी होयत
बहुत कठिन लागैए
हमर जानै छियै हमर बुच्चियो के स्कूल मे अभी जायके छुट्टी देलक आ सब स्कूल के छुट्टी खत खतम होयवालला ओ अभी जायके छुट्टी देलक चल वेहा हम मने बेटी हमर यै जे बुची त ओ कहलक जे पापा कैसे जाउंगी स्कुल बहुत गर्मी लगता चलो बेटा अ मैन अभी से समय मे टेस्ट आर कुछ होमवर्क उमवर्क मिल जाइएा तऽ दस दिन बच्चा अपन पढ़त
हँ हू
ओ तऽ अबी मने छुट्टी भेल यए ओकरा आरके तब अपन होमवर्क ओकर लए कऽ अपन पढ़ल लिखल
कै दिन छूटी रहै छै
दस दिन के छुट्टी देलैए बुझलिये आब देखे छी एक दिन बीच में छुट्टी उट्टी के केनाहु सोचे छी मौसम सही होत ने त बच्चा उच्चा के गाँव एकाध सप्ताह जे छै एक सप्ताह कमसँ कम गाँव घुमि लेतै अपन आम ताम खाइत बुझलियै गाम मे भी रहनाइ जरूरी छै ने बच्चा
हू हू
दोनो टाइप के होइ के चाही अभी के नै छिय एगो बात शहर से ज्यादा गाम के जे छै कि पवित्र वातावरण मदम ठण्डा अपन होत शहर में तऽ रहना मुश्किल या एते ने पोल्यूशन गाड़ी के फलना के एकर ओकर एकदम हालत खराब भाइग जाइयए गाँव में तऽ कम से कम ई होइए ने कि हँ गाछ वृक्ष सब छै अपन चलि रहल छै छै कि नहि
हँ ई बात तऽ छै
हँ
गाँवमे ठीक रहै छै गर्मियो आर गाम घरमे कम लगै छै
हँ मेन मेन देखियो जे झुन आरमा अखनो के चौक चौराह पर बरगर के पेड़ यै त कही पीपल के फेर ओ पुरनका जमानाके यऽ हँ ओ मने एकदम बरका बरका लोगो तरमे बैठल अपन कनिटा शान्ति लागल हवाज नहि हो चलत त एकदम छाया पे जे छै ने बढ़िया लागत सुकून लागत इएह सब यएह ओर सब बताबू अहाँ आर के खान पान खान पान आर भए गेल
हँ खानपान आर भए गेल ये
ह गाम बात भेल कि नहि
गाम तऽ अभि गप नहि भेलियै यौ करबै
अच्छा
हू देखियो ना हमहु गाम जे जेबै एक दिन ह
हँ एक बेर चलि जाउ क्या गर्मी ऐत तऽ कम से कम गाम उम घूमैके चाही अच्छा इन्वायरमेंट यै गाम के
ह्म
गाम मे तऽ एतना यए कि जेकि आदमी ठंडा अपन कुछ ने कुछ शहर से जा ज्यादा अइ
ह ह आ बात वातावरण तनि शुद्ध रहै छै
हँ आ इधर तऽ मान कऽ चलू ने कि एक तऽ दिमाग खराब भए जाइएा कि जे बस यै अपन ओ कखनो ई कलक कखनो ओ कहलक कखनो ओ कहलक बुझलियै आ ऊपरस जे छै गरमी
आ बारिश जब तक नहि होतै यौ तब तक एनाहिए रहतै मौसम बारिश जरूरी छै बुझलियए
बारिश तऽ बहुत जरूर यै
बारिश जब तक नहि होते नै ओर दोस्त महिमार से गपशप भए रहल यऽ
हँ भए रहल यऽ दोस्त ओर से भी बात छै सब लेकिन जानै छियै सब परेशान छै अभी जहाँ भी बात करबै ने अहाँ रिलेशन मे बात करू दोस्त से बात करू सब गर्मीए के से परेशान ह बुझलियए गर्मी सँ एकदम सभ परेशान यए अभी रहब फेर हमर लाइन अभी कटि गेल आ फेर देखियौ ओहने गर्मी
लाइनो खूबे कटै छै यौ
पंखा बन्द होइ य लागैया की पसीना जे छै पानी के तरह चलनाइ शुरू भेल इ सुतियै
आ फेर कटि गेलक कखन एत
अ पता है ने हमरा लागे हा के तभियो कटल तऽ पन्द्रह बीस मिनट के बाद ऐत
ह
हेलो एहि पन्द्रह बीस मिनटमे जे हइ कि अपन लोकके अथी भए जाइ छै अरे यार इतना स्थिति है कि
ओर बच्चा बुतरू
बच्चा बुतरु भी सब ठीके य ओ बगल में पूजा उज पूजा होइ रहल यऽ श्री सत्यनारायण भगवान के
अच्छा
उएह मे सब गेलिये
प्रसाद ले
हँ प्रसाद उसाद कथी रहे
खानो आरके व्यवस्था यै
आँ
खानो आरके व्यस्था यै
खाना
खानोके ओते व्यवस्था यऽ की खाली पूजा पाठ
नहि यौ खाली पूजा पाठ परसाद खाना उना खाय गर्मी मे तऽ ओर हालत ने खराब भए जाइया
ह्म ई बात तऽ सही कहलै अच्छा रुकु ने समय निकालू ने एकबेर आबू इधरे घूमे तुमे यौ
ह गर्मी खतम होइल देबै तब ने गरमी गर्मी मे कही जाइके इच्छा होइया अभी जे छै जे उ जे चौकोपर जाय खातिर कोइ कहैए तऽ मन तऽ करैए कि एकदम
नैय नैत पैन तेन पड़ैत छै तकर बाद
हँ देखै छी ओर सब बत ओर सब बताबू और सब ठीक य
सब ठीके य मौसम तनी ठीक होइ छै ने तऽ प्लान करू
हँ हँ एकदम एकदम एकदम चलू ठीक य तब करब बादमे फोन ठीक